की
हँ ठीक छी अहाँसभ ठीक छिए
हँ हमहुँ ठीक छियै खेनाई पिनाई भऽ गेल
अभी तऽ फिलहाल नहि भेल खाना पीना बनायब जा कऽ कहलियै सोचलियए कनि फोन करियै कतऽ छथिन इहो सब
हँ आँहु सबके लाईटके प्रॉब्लम याए
लाइट ऐम्हर तऽ है लाइट अहाँ सबके के लाइट के प्रॉब्लम है
की कहो कखन कटले पता ह तीन बजे कटले या लाईट आबै के त नामे नै रहल छै कि कहु गर्मी उपर तऽ से लगे बुझिते छियै आई बृहस्पति हे तऽ हमर फास्ट अछि को व्रत केने छी बृहस्पतिके
सुने छियै जे मार्केटमे लाईट नहि कटैत छै तब ओते लाईट किया कटै छै
मार्केट में लाईट आ की भऽ गेलै मार्केट में पता नहि चलै छै लाईट कटे हेए से मेन बात है कि सभ के पास इन्वर्टर भऽ गेल चाहे जेने टुट छै य लाइट मतलब एहन कुछो बल्ब के व्यवस्था सब रहै हुनकाँसभ के लाइट नहि कटे छै तऽ पता लाइट कटबो करे है तऽ पता नहि चले हे टाउन सब मे
नहि तऽ हमरो आरके लाईट कटि जाइ छै बुझलियै ई पता ने कुछ प्रॉब्लम के वजह से लाइट कटि जाय है तब की करबै
हँ एत त लाइट करब ह अरे देखियो पहिले ठंडी मे जे अथी ठण्डी में जे लाइट छै ने से बहुत कम कटैया ठीक है लेकिन गर्मीमे जे है न से लाइट अरबैध के कटत आदमी के उसने दुआरे से वाला हाल हो जाइ छै ऊपर से देखै छियै अखन जे हइ से ह्म गाम घर में सेहो लाइट ताइट कटै हे मम्मी सभ सँ फोन कयने छलियैए तऽ मम्मी सभ कहैत रहता कि जे लाइट सभ ओतहु कटे है तब कि अहूँ गाम दिसन तऽ एखन कटै है कि जादा कटै हइ कि कमे कटै है
गाँंव घर के तऽ हाल बुझते छियै कि गाँंव घर में कतेक लाइट कटे छै आर अभी लाईट तऽ अखन तऽ नहि फधाल कटल यए मगर कटी तऽ छै हमरो आर के बहुत लाइट कटै छै की करबै
हाँ तऽ ई छै गाम घर में पेड़ पौधा ज्यादा छै ओहि सँ कनि मैनेज कऽ लैय छै मतलब कम कनी गर्मी लगैत छै लेकिन
हँ तऽ ओहि हइ कि लाईटो कटल ने तऽ अपन गाछ तर जा कऽ पर विश्राम कर लेलहुं छत पर जाकऽ हँ
आ ए तऽ जे है ने कनी शहर मे की भऽ जाय है दिक् कत भऽ जाइ छै गे लाइट कटल तऽ कोई ककरो पहचानबो नय केलक आ ऊपर से मतलब अ रहल तऽ गर्मी आ एते गाड़ी घोड़ा जे चलै छै तऽ कर जे धुआँ निकलै तऽ ओ गरमे होइ छै ओहिके गर्मी से आओर गर्मी लागल
ओ तऽ है मार्केट मे तऽ इएह सबके प्रॉब्लम चले छै की गाड़ी घोड़ा
ह्म हँ एहि सभके समस्या ज्यादा छै एतऽ बहुत जादा गर्मी लागै छै आ ऊपर से हम सभ जतय रहै छियै ने ओतऽ छत सभ पर जाय के सुविधा नहि देने छथिन
अच्छा ताहि दुआरे तऽ गर्मी के तऽ असर करैत छथिन ने ना छत पर से छत पर अगर जैतियै तऽ एते एते गर्मी के नहि फरक परिते आब छत छेबे नहि छै कि जाई नहि दै छथिन
छै छत छै छते वाला छै दू फ्लोर के छै घर लेकिन मेन बात है कि हुनका जे जिनका रूम छै ने हुनका बगल वाली हुनका अपने भाय छथिन ओकरा छत पर सँ ओ छत तम जाय छथिन मतलब पुरा एकाम एकदम जोड़ल छैन त हुनका छत पर स सी डी निकालने छथिन ओ नय जा दै छथिन कहै छथिन नय हम हमर सबकुछ उखाड़ि पुखारि लेब गाछ वृक्ष लगौने छथिन छत पर नहि जाय दै छथिन आब नहि जा दैह तऽ जबर
किओ दूसरा मे जे अहाँ सीढ़ी देबै तऽ ओ थोड़ी ने जाय देत अहाँके ओ अपना जमीन दऽ कऽ ओ अपना घरे कुछ छै रखने अपना छत तऽ कुछ अथी करने छै
सही आ ओ गर्मी के मौसम है तऽ हुनका तऽ आओर कहबाक चहिन की चलू घुमि फिर लिअ कनि छत पर लेकिन एना नहि छै तं गाम थोड़ी छै से कहियौ
मार्केटमे ने केओ केकरो नहि चिन्हैत छै से तऽ अहाँ बुझिते छियै किओ ककरो नहि होइत छै अपन अपन अपन जे छै रहैत छै ने से हो पराया करि दैत छै देल जाइत छै अहाँ के गाँव अथी मार्केट मे तऽ ई गाँव घर मे थोड़ी छीयै पाराया आदमी खुद अपन बनि जाई है मगर मार्केट मे नहि बनै छै मार्केट मे ने अपनो आदमी ने पराया के शुरू करै छै
हँ आ ऊपर से तऽ देखे छियै आम के महीना चलि रहल य शरीर मे तऽ आदमी केनाहियो गर्मी रहै छै आम के वजह से कहै छी जे पहिले जे छलै हँ आ पहिले से जे कहियो आम अखन मार केट मे तऽ मारतेक गिरलक आ गाछो आर मे पाके यै अय ठम नय
हँ से तऽ पाकै छै आब त द छियै लास्टो आम जा रहल अछि हँ
सरही वला साइज पकै छै सरही वला लास्ट जायत आब
पाकि रहल अछि अहाँ के कनिक ई मालदह किसुनभोग ई तऽ किसुनभोग तऽ खतमे भऽ गेल
नै नै गाछ मे पकैया ने ओ तऽ मार्केट मे तऽ हमरा विचारसँ जे मार्केटमे आम गिरैय अछि उ मे जे कार्बोट दबाई दऽ के जे पकाबै अछि ओ शरीर केले कते खराबी होइत हेते कहियौ आ नहि खराबी होएतै ओहिमे दबाई दऽ कऽ आब पहिले की होइ छलै पहिलेके लोकसभ जे आम खाघ छलै एगो दूगो नहि भरि भरि दीन दस दस गो पन्द्रह पन्द्रह गो खा ले छलै मम्मी सब कहै छलखिन हे तब गाछ से तोड़िक आबै छलै ओ आम आ तब खाई छलै आय तऽ शरीर के लेल ओतेक गरम होइ छलै बेसी लूज मोशन भऽ जाई छइ मम्मी सब कहै बेसी खाय हेय तऽ आय आ की कहै छइ आम छलै गाछके तऽ ओतेक फायदा मतलब तऽ दिक्कतो नहि करै छलै लेकिन आब जे है से दबाई वला आम सभ भेटै हए
आब कनि इ दि दिक्कत करै छै दवाइ वला आम खाउ तऽ की करू पहिले ओकरा काटि कऽ मु काटि कऽ आ पाइन में डालि दियै तऽ ओ ओते खराबी नहि करै छै आ जे अहिना जे खा लइ हे ने ओ थोड़ा ज्यादा गर्मी पैदा
मतलब तुरन्ते धोलक आ तुरन्ते खा लेलक कनि गरम करैत छै ने लेकिन आदमी के नहि खेबाक चाहीगोला ओबला नइ खेबा कहियो कते नुकसान होइत छैे शरीर के अहीं कहू गाछ वला आम नीक की कार्बेट वाला निक मत
गाछ वला आम नीक होइ छै ओ ओतेक नइ खराबी करै छै दबाई कार्बेट जे द के जे आब पकाबइ छै ने आ मार्केट में जे बिकाइत छै उएहसभ खराबी करैत छै इन्सानके
बजार में मिलते उएहे मिल हमरा देखियौ हमरा आम तऽ घर पर होइ छलौ हय तऽ गाछी बिरक्षी हमरो अइछ बुझलियै तऽ ओतऽसँ आम सब होबै छलै तऽ खाइ छलहुँँ हमूँ मतलब कनि खा लइ छलहुँ चारिगो पाँचगो लेकिन जहिय से एतऽ अलँ हँ मधुबनी तऽ से बहुत काम खाइ छै हम तऽ बिसरिे जाइ छियै इ आमो छै राखल खरीदके खायवला तऽ सोचिते छियै जे खरीदबइ त ऽ पाइ लगतै फेर कतेक सोचा जाइत छै आदमी के है ने
हमरो आर के तऽ छइ फड़ल
अहाँ आरके गाछ में फड़ल अछि
हँ छइ से बहुत फड़ल छै मगर अभी ओतेक अथी नइ करलकै रखबार नहि ने छलैए अपना तऽ
तोड़ि लेलकै लोक सब लोकसभ तोड़ लै छै हँ आइ रे गाँव घर में ह गाँव घर में की होइ छै जे झटा लऽ क गेल जखने से टुकला भेल तखने से तोड़ना चालू कऽ देलक
हँ उएह बुइझते तऽ छियै गाँव घरके हालत
हँ आ एगो बात बुझै छियै ओ एखन जे गाछर में आम मे बहुत कम नहि फड़य लगले ओहिले पक्षी लागि के फोड़ै छलै हर गाछ में लेकिन आब देखे छियै आम सब क य ई सब किया होइ छइ
पता नइ नहि तऽ ई भेल न कोनो बाजी बहुत फड़त मगर कोनो बाज नइ फड़त
प्रदूषण के कारण नइ फड़े ह की कहै छै आब देखे छीयै जेकरा जेस बेच बेचै छै ग अथी जेना अपना आरके गाममें तऽ गाछिए बेचऽइत छै गाछमे जतेक आम अछि ओ य हुंडाुंडी बेच देलक जेनाकि चारि हजार में लऽ ले दूगो गाछ पाँच हजार में लऽ ले सात गो गाछ से वला होडा उंडी से सब की करे ह कहाँ दे ने दबाइ दइ छै गाछमे की फड़य गाछ आ अपना आरके जे फरलै तब ओ ठीक ह नइ फड़लै तब ओ ठीक वला बात बझ कियाकि अपना आरके पैकारी थोड़ी करबाक है
हँ अपना तऽ जे मतलब गार्जियन जे छथिन ने ओ कहैत छै दवाइ द क आ नहि फलतै सेहो ठीक छै जे अपने मन फइड़ रहल अछि जे पेड़ वएह आम जेज अच्छा होइ छै बाँकी दवाइ देला आम हानिकारक होइ छै आदमीे
वैह शरीर के सोचियौ कते गर्मी ऊपर से तऽ आम गरम हेबे करै छै लूज मोशन कऽ दै छै जादा खेलासँ आ मार केट के जहाँ जे आम जे गिरइ है कारबेट द क वला आ अगर दूसँ तीन गो खा लेलियै तऽ अहाँके फेर लूज मोशन भऽ जात आ फेर गाछ मे के आम जे पैक के गिरे छै आ से बीच के लोग जे खाय छै ओ बोला आम अहाँ दसो खा लबै तऽ ओते नइ हइ लेकिन ओहिसँ ज जाादा खा लेबै तब लूजमेस दस गो में आ दूगो तीन गो में नहि अन्तर भऽ जाइ छै आ बाजार वला ख किच्चे खीच्चे आम दऽ दै छै बुझलियै ऊपरसँ कारबेट दऽ दै छै तऽ पक्कल रहै छै तऽ मिठो नइ होइ छै
ओहिमें ओतेक टेस्ट नहि होइत अछि
हँ ओतेक स्वाद नइ होइत छै ने
हँ ओहिमें ओतेक स्वाद नहि भऽ पाबैत छै जते अपना खुद से फड़ै छै आर अपना पाल पर दऽ कऽ मम्मी सब पकाबै छथिन ओ
हँ भूस्सा में कोचि कोच कऽ दै छलियै हमरा आरके जे रहैत छलै तऽ मम्मी अथी गाछ से जे तोरा खते भूसामे दधी नहि तऽ स सुतीवला बोरा में दधी पाकि जेतहु तऽ अपने खैहे ओ वला किछु अलगे छलै आब जे दवाइ दऽ कऽ दू से तीन दिन में हँ दू से तीन पहिले चोभा लगा के आम खाइ छल ला धो लेलहुँ आ गाछियो जाइ छै ने तऽ गाछी से उ बिछने एलहुं तऽ दू चाइर गो चोभा लगेबते चलि एलहुँ रस्ता मे आब एना नइ होइ छै आब की होइ छै से हँ आ ओ दिनो चइल गेलै गाछी तऽ आब कते दिनसँ जेबै नहि करै छीियै आउ ने रहलहुँ मधुबनी आर मे तऽ नहि गेलहुँं आब मेन बात छै गामो गेलहुँ तऽ पप्पा आर कहलक जे की करै लए जेबह तऽ नइ जाय दै छु नहि जाइ छ
सबसँ नीक तऽ छल बचपने के आदमी याद बुझौ कतेक अच्छा रहै छलैए ने कतहु दौड़ कऽ चइल जाउ गाछी वृक्षी आमो बिछय लए चलि जाइत छलहुँ हए पहिले आब तऽ सेहो नइ जा पाबै छै
पहिले जे झाट बिहारि उठे छलाे या आम के महिना मे एगो पनीर इले झोर अले दूरते दोर कत ख गाछी चलि गेलहुँ एतऽ सुनियौ ने एतऽ खंडरो नहि होयत
तखन डर सबटा मिट जाइ छै से
उएह ने डरो नहि हत आ झोरा लऽ कऽ चोर बत्ती लऽ लेलक ह आ मारि करै छलहुँ आम भी छले दोस्तसभ से जाइत छलहु सखीसभ सनेे धक्का धक्का आम लैत छलहुँ हैं
हँ ओ कतेक नीक ओ याद कतेक नीक रह एखन ओ याद अहाँ ताजा करियौ कोइसखी के साथ बात करियौ तऽ कतेक हँसी लागे छै ने
उएह बात देखियौ माइर पीट के ओ एगो आम म ल तीन बेर लड़ाइ छै ई हम पकड़लियह तऽ तू किया पकड़लिही आ तऽ अगर तीन चाइर गो जे आम भऽ जाइत छलै आ ककरो नइ भेटै छलै तऽ दया लागि जाइ छलै दऽ द दूगो हेलिय खा आ बैठ खाइयो लै छलियै सब कोइ मिलके
हँ उएह नीक छलैए
इसकुलके जे छुट्टी होइ छलै आम महिनामे यादऽ जा कऽ गाछी में आम के मचन्नापर बैठके न अथी इसकुलके टास्कसभ रहै छलय तकरा बनबै छलहुँ हँ आ आम खूब खाइ छलहुँ लेकिन ओतेक शरीरके लेल फायदा करै छलै ओसभ चीज
हँ ओसभ छलैए से बहुत नीक छलैए मर आबके जे मार्केटके आम खाइत छै ओ कनि खराबी करै छै आ पहिले जे छलै से जा कऽ घुमि कऽ अथी और करैत छलहुँ हए आम बिछैत छलहुँ सेसभ कतेक नीक होइत छलैए नै
तऽ हँ सएह बला बात हो जाइ दिक्कत भऽ जाइ छै आब पहिलेके तरह थोड़ी छै आ पहिले आब मे बड़ा अंतर भऽ गेल पहिले तऽ सभ कोइ मिलके आ रहै छलै आम महिना मे आम खाय छलहुं ऊपर स गाछ वृक्ष के नीचा मे रहे छलौं हें तऽ नीक लगे छै छला सब कोइके मिल कऽ लेकिन आब एहन कोनो नइ अछि जेके कारण होत